क छैक ठीक
बस नीक छियैक अहाँ अपन कहू बड दिन बाद याद केलियै हमरा
हमे सोचलियै अहाँ हमरा भूल गेलै हम याद करनेे छियैक
मतलब हमरे ऊपर दोष अहाँ लगबै छियै कहम केना बुललियै जे सखी बस एतने होइ छै कि गर्मी छुट्टी चलै छै ने तऽ बच्चा सब छै घर मे त घर मे रहै छै तऽ काज तो बढ़ल रहै छै छै बस ओ वही सब काज मे ओझरा छियै अहाँ अपन कहू केना केना केँ आइ नम्बर भेट गेल अहाँके
अहाँके सोचलियै हम सखी से बड दिन से बात नहि करै छथिन समशजी कल करल वहाँ के फोन तैसे करलियै हमे माइक केँ जा रहल छियैक ने
अच्छा कोनो विशेष
हँ हमर नहि हमर छोटकी बहिनक केँ शादी छैक
अरे वाह तब तो बियाह केँ भोज अहाँ भेटत अहाँ तऽ खूब खबै भोज भात आ केना केना होइत छैक अहाँके बियाह सभमे
ज्यादा कुछ नहि होइत छैक सिम्पल साधारण होइत छैक अ हल हल हल्दी होइत छैक एकटा फैसन छैक हल्दी होइत छैक छै
हँ आइ कालि तऽ सबमे रहिकेँ इच्छाै कि जे जेकरा मे होय छैक ओकरो मे नहि होइत छैक ओकरो मे हल्दी दी आ मेहन्दीकेँ
मेहन्दी ओ फैेशन छै आओरो ओकरा बाद फिर सभ गोटा मिलकेँ सारा मेहमान सभ आ आएत सभगोटा मिल केँ चर्च जाएब। चर्चमे लेकिन हमर सभकेँ शादी सुबहे भेल
अच्छा हँ हँ हम देखले छी हँ हँ हम देखले छी कि अहाँ सभकेँ शादी चर्चमे होइत छै
हँ
ओ साँझ ढललाकेँ बाद नहि होइत छै
तइके बाद हमरा सभकेँ शादी नहि होयत छै तऽ सुबहमे शादी होयतै सभ आदमी जाएब
अच्छा आ ओतय शादीकेँ जे बिध-विधान छै से होत न
ओना नहि होइत छै बिध-विधानमे बेसी खली माला पहन पहिनायत देत छलै आ ओहि केँ बाद अंगूठी पहिनायत
अच्छा मतलब अंगूठी केँ आदान-प्रदान होइ
हँ आ आओर दुरमे एकटाके मालाकेँ आओर आजकल सिन्दूर दैत छै आ मंगलसूत्र
ओ अहाँ सभमे सिन्दूर लगबैए
हँ हमरो सभमे लग लगा लै छियै हमरो सभमे दू कास्ट होइत छै हँ नहि हमहूँ सभमे दू गो कास्ट होइत छै एगो रोमन केैथलिक होइ छै एगो पोट स्टन होइत छै
अच्छा तऽ अहाँसभ की छियै रोमन
हँअ् हँअ् हमहूंँ सभ रोमन छियै हमरो सभमे सिन्दूरदान होइत छै
अच्छा अच्छा
सिन्दुरदान होइत छै
अच्छा ई तऽ बड्ड बड़ा सुन्दर बात छै अभी तक तऽ हमहीं सभमे होइ छलियै हिन्दुएमे खाली सिन्दूर लगबै छलैय अहाँ सभकेँ तऽ बुझैबे नहि करै छै कि बियाह भेल छै कि नहि भेल छै एक- एकटा हमर सखी छै ओकर तीनटा पुत ब बच्चा छैइ लेकिन देखबय ना तऽ एकटा देखियौ अहाँ सब केँ जे रहेशय छैक से फैशन वाला सब कपड़ा रहय मतलब जे कपड़ा पहिरबय अहाँ बड्ड सलीका से पहिरय छियैक बुझलियै तऽ ओ पहिरैइ छैइ कनि मॉडर्न स्टाइल वला क कपड़ा पहिरे छैइ से बुझय छिअइ सखी एको नई लागय छैक कि
हंअ् कोनो नई कहत बिआह भेल छैई कोनो कोनो
किछु नहि खाली एकटा अंगूठी पहिरे छैक तऽ आइ काल्हि तऽ अंगूठी फैशन मे सब पहिरैइ छैक कोनो ई चीज थोड़ी छैक कि हँ नहि पहिरे छैइ हैय उं से बुझ बुझलियै तऽ ओकरा देखकेँ वही बात रहय छैक
सही बोललियै
हँ
बस यही सब होइ छैय
आ हम सब मे तो देखियौ बाप रे बाप विध विधान के तो लाइन लगल रहे छै
हँ अहाँ सभके तऽ ब्ड दिनसँ विध होइ छैय ने
आ नहि नहि नहि बेटी सब के बियाह मे ओतेक विध शादीके पहिले कोइ विध नहि छैय आब तऽ जे अहाँ कहलियै ने कि हरदी आ मेहदीके जे रहै छैय फैशनमे से हम सबमे कभी हरदी नहि लागैत छै लड़की सभके लेकिन आइकाल्हिके फैशन द कऽ आ रील सबमे देख अब हरदी के हँ हरदी के सेरमनी कर लै छैय आ मेहन्दी लगबाबैत छैय आ तखन बारात आयल तऽ जब बारात आ आबि जाइ छैय हमर दुआरीपर तखन हमसभके शादीके विध स्टार्ट होइ छै बुझलियै आ नहि तऽ जानै छियै पहिले की होइ छलै कि जेकर लड़की के बियाह छै ओ शाम तक तो पूरा गावे घूमे छले हे कियाक पते नहि कि ओकर बियाह होते मतलब कि कोनो विशेष ओकरा मे अन्तर नहि रहै छै जैसे दोसर दोसर देखै छियै दोसर लोग मे कि हरदी लागै छै ने तऽ पाँच दिन छै पहिले अ हरदी लागै छैय
आऔर अन्दर से बाहर घर से बाहर नहि देत जाने जायला
हम सबमे नहि लागै छै हम सभमे ने बियाह भेलाक के बाद चार दिन कोहबर के नियम होइ छै बरात एत बारात दुल्हा आयत बारात खााक आ विदा हो जात आ खाली लड़ लड़का रहत अहाँ लगमे आर लड़का के माँ बाबूजी माय तऽ नहि बाबूजी आ एक दूटा ओकर हँ आ एक दूटा ओकर परिवार रहत बियाह भर आ फिर ओहो विदा भए जायत भोर होके आ तख दुूल्हा के हमसब रोक ले छ कोहबर मे चार दिन लड़का लड़की रहत आ दिन राति गौरीजी एकटा भेटैत छथिन कुमार गौर सुपारी के हँ सुपारी के गौरीजी भेटै छै ओकरा पूजे छै दुनू लड़क लड़का लड़की मिलके आ खूब गीत नाद होइ छै
ओ ततय अहाँसभके तऽ बड्ड मोन लागैत रहै देखय ल इसभ
खूब मन लागे छै सखी मत कहू खूब मन लागे छै
खूब एन्जॉय करै छियै ने ह
नहि कहियो ओहन बियाह देखे मे तऽ मन लागे छैक आ फिर जाने छी चार दिन जे भेजाइत छै तऽ फिर बियाह होइत छैक
फिर बियाह होइत छैक
हँ पहिल दिन तऽ भेलै तऽ ओ भखरा सिन्दूर कहल जाइत छैक आ जे चौथा दिन हेतै ओ लाल सिन्दूर से होइत छैक तऽ कहल जाइ छैक कि पहिलेके लोक कहय छलथिन कि पहिले केँ जे बिआह होबे छलै ने तऽ ओकरा पकड़ुआ शादी करवाबै छलैया मतलब लड़का भेटल आ लड़का नीक छैक बस लड़का केँ पकड़ के ले एयलक आब फिर अङंगना मे बियाह भय गेल हँ अँगना मे बियाहो भए गेल केकरो पतो नहि चललै आस पड़ोस केँ बजलियै चोड़क हँ आ तखन चारि दिनक केँ फिर रखैत छलै लड़का लड़की केँ संगे मे तब चौथा दिन जे बियाह होइ छलैक कहय छलैक कि ई रियल बियाह छैक आ नहि तऽ अगर लड़का लड़की दुनूमेकेँ अगर नहि एक दोसराकेँ पसन्द आयल तऽ अहाँ छोड़ि सकैत छी
ह हँ सखी बड नीक नीक लागल सब अहाँके ने
हँ लम्बा चलय छैक हमसभ
नहि हमरा सबकेँ ने नियम लम्बा नहि चलैत छैक छै हमरा सबके पहले रिंग सेरोमनी भए जेतै ओकर बाद शादी के डेट फिक्स होतय आ तब शादी होइत साथ चर्च मे आ फिर करैके बाद फिर बिदा भ जायतै लड़की
आ नहि हम सभके तो राखै छियै आ फेर वही चारि दिनके बाद बियाह होबै छै फिर लड़का लड़की के चाहे तो सूर्य उगे से पहिले आ नहि तऽ फिर साँझ के विदा करल जाइ छै मतलब लड़का के घर लड़ की अ दिन मे नहि पहुँचबाके चाही
ओ ने साँझ भरा लाग के बाद हमर सबके जा नहि ऐसा कोनो नियम नहि होइ छै सभकन अपन अपन नियम छै
नहि नहि नहि देखियौ सभके नियम अपन अपन छै आ सभ नियममे मजा आबै छै एहन नहि कहि सकै छी कि हमर बियाहमे मजा नहि आबै छै अहूँ सभके जे बियाह होइ छै चर्चमे
हँ हँ देखे मे तऽ सही मे नीक लागै छै
हँ सभ अपन प्रार्थना सुनलक सभकुछ कयलक पादरी अपन सभ ई वचन दिलाबै छै हँ
पले ओकरे बाद फिर साइन उन करायल साइन उन रजिस्टार मे
हँ हँ हँ हँ
हँ तऽ ओकर बाद दुनु से पूछल जाइत छै के अपन मर्जी से करैत छै कि नहि करै छै कोनो दोब दबाव तऽ नहि छै
हँ हँ हँ हँ सहीसँ ने कहलियै कि अहूँ सबके बड्ड नीक लागै छै एकदम सिम्पल साधारण कोनो हा हु हि ह नहि हँ एकदम शान्ति शान्ति मन खूब लागै छै किया कि एकदम शान्ति लागै छै से देखियो चर्चो में जाय छियै से कभी कदाल जाय छियै संगी साथी सभ संगे गेल छियै ओकरामे बड्ड मन लागै छै आ सखी अहाँके कार्यके काज भेटल अ या
आओर सभ कहू सखी
पूछै छलहुँ कि अहाँके कार्य केँ काज भेटल छैक
हँ सखी भेटल छैक तऽ हम तऽ धीरे धीरे करैत छियैक की करबय बच्चा सब छैक न
हँ लेकिन कर लिय हो सखी अभी बड काज भेटै छैक अहाँ जल्दी जल्दी करबै ने त आओर काज भेटत अहाकेँ लागैत छैक कि अहाँ लगमे कोइ आयल छैक कि
नहि हमर लगन तऽ कोइ नहि आयल छैक
ह
आओर सभ कहू
सभ ठीक छै बहीन आब देखै छी मालिक आयल छथिन तऽ पूछै छियै हुनका कनि पानि उनीके दैत छियैक आइकन हुनकर हँ ठीक छैक फिर फिर हम अहाँसँ गप करैत छी बादमे हँ हँ ठीक छै बाय